हेलो।
हेलो। हेलो।
हेलो।
हँ की हाल चाल ऐछ
हेलो।
हँ की हाल चाल अछि।
ठीक ठाक
की सब भऽ रहल छलै?
किछ नै अहाँ सब की कऽ रहल छियै
हम सब अखने खाना खा अथि भोजन कऽ कऽ उठलहुँ हाँ आ सोयलौं जे कनि भोरेस मोनमे लगेने छलौं आश जे गप्प करब
हँ
तऽ उएह गप्प की कहैत छै एखन सोचलौं तऽ फोन लगेलै अहाँकेँ औ अहाँ सभ केँ भऽ गेलै खाना पीना
हँ एखने हमरो सब केँ भेलैएँ खेनाइ पीनाइ।
अहाँ सभ कऽभऽ गेलै
हँ हँ एखने हमरो भेलैए आइ हमर भैंसुर आयल छलखिन है दिल्लीसँ तऽ हुन केँ जयबाक छलैन ट्रेन छलैन नओ बजे तऽ फेर हुन केँ दुआरे जल्दी जल्दी खाना बनेलौं तऽ कहलियनि जे हुनका ट्रेन छलैन तऽ छूटि जैइतैन तऽ टाइमसँ जेयबाक छलैन उएहमे जल्दी जल्दी बनैलौ खा कऽ ओ गलैथ
हम्म
नाय
की सब भेल छलै कराय
आइ हम बनेने छलहुँ पनीरके तीमन। आ भात बनेने छलहुँ। आलू आ परोड़के भुजिया बनेने छलहुँ। चरौड़ी कनि तरि देने छलियनि दही छलनि, आम छलनि। मधुर छलनि सब किछु छलैन आओर अहाँसभके बारिश अथी भऽ रहल अइ पानि तानि पड़ि रहल अछि छै
हँ आइ बहुते पानिो पड़ले बहुत पानि पड़ले
आइ हम हँ आइ हमरोसभके बड्ड जोर पानि पड़ल हए आ कनि ठं्डा ठण्डा सेहो कनि भऽ बदलल यए समय
हँ कनि एम्हर एम्हरो बदललैए समयमे छै हलका ठणड कनि हल्का ठण्डा लेकिन तैयो गर्मी बुझाइते छै
हँ गर्मी तऽ हय छै एखन मौसमके तऽभाव रहत तखन
ओना एखनो पड़ि रहल अछि पानई
नहि एखन नहि पढ़ि रहल अइ दू अथी मे दुपरिया मे भेल पानि ग फरआानसँ लऽ कऽ आ साँझ तक पाँच बजे तक भेल पानि पड़ल
ई एम्हर तऽ इम्हर काल्हि पड़ल छलै पूरा राति पड़ल छलैए काल्हि एतय लाइनो कटल छलय आइ आइ कन पड़लै बोरमे
हँ लाइन आयल तऽ अहाँसभके
हँ आइ बोर्ड मे ले लाइन पाँच बजे मे
अच्छा तखन तऽ रातिमे अहाँसभके नींन्द नहि भेल हैत आइ बढ़िआँसँ
नहि नहि नीन्द नहि भेलै पूरा राइट लाइन कटल छलै आठे बजेसँ
ओ तहन तऽ पानिओ तानिके दिक्कत भऽ गेल होैत
हँ पानि तानि नहि दिक्कत तऽ नहि भेलै किछो भोरमे लाइन आबि गेलै तऽ
हँ हँ ओनाहु राति क कनि लोकके काजो ताज कनि कम रहै छै काज धंधा कनि कम रहल
हँ
तऽ भऽ जाइ छै भोर के काज ब रहै छै ह
तैयो आइ मेघ लगले छै भऽ सकै छ पाइ काल्हिके दस तारीख तकके दिन छै ओना
अच्छा दस तारीख तक देने हयत ह
कुम्हरो छै पटनोमे
हँ हँ पटनो सभमे दऽ दऽ रहल अछिइ जे दस तक बारिशके अछि ह पानि तानि पड़त तहन आब देखियौ की हत सभटा तऽ इन्द्र भगवानके खेल छनि हुनका इच्छा हेतनि तऽ देता पानि नहि इच्छा हेतनि तऽ नहि देता हँ अच्छा आओर अहाँके की सब आइ खेनाइ बनलैया
हमरा सबके खेनाइ बनल छै की कहै छै बस रोटिए सोहारिए टा बनलै कियाकि आइ दिनके तरकारी छलैया आ बड़ी बनल छलै दिनमे तऽ वएह दिनमे खेने छलियैे हं तऽ आइ रोटी आओर वएह आम दही
अच्छा हँ तखन तऽ बहुत नीक स्वादिष्ट भोजन बनल
हँ
आमके बर्षा के समय जे छै पानि के समये बहुत आनंदमय जीवन होइ छै बड्ड नीक थाल कादोसभ होइ छै ह बहुत बहुत नीक होइ छै मौसम अखुनका जे अछि से बहुत बढ़िआँ अछि आब तऽ सभसँ पैघ जे कटहर सेहो पाकत आब मधुश्रामणी पाबनि जे होइत छै पञ्चमीसभ ओहिमे तऽ कटहर पाकऽ लगैया
ओमे तऽ कटहर छै पाकल
तऽ कटहर नीक लागैए अहाँकेँ अहाँसभ खाइ छी कटहर
हँ खाइ छी खाइत खाइत तंग भऽ गेल छी कटहर
हँ हँ
नीक लागै छै लेकिन रोज रोज उएह नहि नीक लागै छै
हँ सएह होइ छै तहन तऽ ओ सीजन के मतलब छै सीजनल चीजसभ छै छै तऽ ओ कनि एक दूटा लोक खा लेलक तऽ नीक लागल सएह छै ओसभ चीज ओतेक बढ़िआँ ओतेक लोक नहि खा पबैया तहन कनि मनी अपन लोक खेलक
हँ
छै आओर बतबियौ तखन बिआह दानके कतहुसँ एलै नोत हकार
नहि ओकर एखन तऽ नहि एलैए एखन कतहुसँ ओना एकटा नवम्बरमे छै बियाह दीदीके छनि
अच्छा हँ हँ
हँ
तखन तऽ बियाहोके अहाँसभके तैयारी करऽ के अछि भिन्न भिन्न प्रकारके कोबर बनत पाग आइ काल्हि मिथिला पेन्टिंगके लोक पाग बनबैए घुनेसँ बनबैए बियाहके बहुत ओरियान छै हाथी लोक बनबै या अपना सब मे जे गौड़ी पूजल जाय छै हा थीपर सरबा राखिकऽ
हँ
सेहो देखै छलियनि माँसभके पहिले जमानामे अपने बनबैत छलखिन हेँ आब ने कुम्हारसभ बना बना देलक लेकिन पहिले जमानामे तऽ ओसभ अपने बनबै
आब तऽ सभ कीने लै छै
हँ आब सभ कीन लै छै ढोक बौक अ से बन छलैया तऽ की कहे छै हाथी बनै छलेया केराकेँ भालैर रहै छलैए केरा केँ भालैर बेसन अथी उड़ीद केँ ची बेसन रहै छलैया चिन्हब लेल के पाछन होइ छलैन बर केँ दुआइर पर तऽ ओ तऽ ओ सब चीज देखायल जाइ छलैन है तऽ बड़ कोनो कोनो बड़ तऽ चिन्ह जाइत छलखिन हँ पक ठोसल रहैत छलैथ है कोनो कोनो बड़ नै चिन्हैत छलखिन तऽ हुनका सभ केँ बड्ड हँसी मजाक होइ छलैन सेह सभ अय तहन तऽ अहाँ सभ केँ एखन आनन्द भेटत ओ विआह में
हँ नीक लता लगते
हँ हँ ओइ सँ पहिनेे अहाँ एकटा कोबर बना लिअ
हँ ओहो सब बनबै केँ छै ह हम मतलब इम्हरेसँ कहलखिन हे मम्मी देथिन तऽ हम ओ चीज तऽ इम्हरसँ हमही बना कऽ बनेबै
अच्छा तऽ अहाँ केँ आबैए मिथिला पेन्टिंग केँ कोबर तोबर बना लै छी अहाँ
हँ बना लै छियै
अच्छ फेर खोइच दानी बनैया लड़की जे बिदागरी कऽ कऽ जाय लगैत छथिन कनियाँ बेटी जे अपना सभमे बिदागरी होइ छै तऽ हुनका लेल फेर खोइछदानी चाही बहुत चीज केँ भिन्न भिन्न प्रकार केँ चीजसभ होइ छै बियाह में पहिले कहै छलखिन हेँ बूढ़ सूढ़ कहै छलखिन जे बियाह की हयत बियाह स तऽ विधे बारी अछि तऽ सेह ऐछ तहन अहाँ सामान सभ खरीदलौ बनबय केँ लेल कि एखन मतलब बनतै किछ दिन बाद
नै अखन नहि खरीदलियै किछ दिन बाद बनेबै तऽ सिर एक बेर बनै केँ कलर तकर केँ कऽ देबै
अच्छ हँ
हँ ओहिमे रंग तंग दऽ देबै तब तखने कियकि एखने से ओइमें रंग उखेड़ जेतै
हँ हँ एखनसँ उखेड़ जायत रंग
हँ ता दुआरे अखन तऽ नै देलियै हैं
तऽ एकटा हयत जे ओ की कहे छै स्केच कऽ केँ राख देबे काला कलर से जे पहिले पड़े जे
हँ ओहो करय में तऽ बहुत अथी टाइम लाइग जाइ छै
हँ तऽ ओ जे कऽ राखि देबै तऽ अहाँ केँ रंग भरै में अहाँ केँ कनि भऽ जायत मतलब सुविधा भऽ जायत आ तकर बाद ओकरा पर हँ हँ तऽ ओ जल्दी भरा जायत ओइ समय में जहन बियाहक नजदीक होयत रंग भैर देबै सबरा में
कथी कहलियै
मि कथी कहलियै
हमसभ जे मिथिला पेन्टिग करैत छलहुँ हे तऽ हमसभ सएह करैत छलहुँ चेलु हे काला काला स्केच के के सभटा फ फोर्मा कह जाइत छल क न ह तऽ ओ बनाक राखि ले छलहुँ हे आ जहन केओ कहलथि तऽ ओहिमे रंग भरि देलहुँं तऽ ओहिसँ कनि भऽ जाइ आसान कनि भऽ जाइत छलै सुविधा भ जाइत छलै जे हमर तैयार अछि खाली हमरा रगे ने भरबाक अछि
हा
तऽ से होइ छलै।
रंगो भरा जे छै मतलब रगे मतलब कि कहै छै बनबैयोमे ओतबे अथी छै पहिले तऽ बनबैएमे बड़ अथी लागि जेतै फेर। फेर ओक कारिय कारी कलर अथि रंग से करेय म बहुत टाइम लागि जे जतै
ह तऽ पहिले मेन टाइम उएहमे लगैया कारी जे ओकर कलर आबैत छै ओकर जे मतलब तेयार होइएा त ओएहेमे आ रंग भरय मे नहि ओते मतलब अथि समय लगैत छै लेकिन ओहि मे समय लागै छै
ह ओहि मे समय मेला होई छै।
हँं तय मे त बहुत किछु बनै छै अहाँ सभ कि सभ दैत छियै कोबर मे
अ ओहि मे कि कहै छै अथि ह ह हाथी रहै छै कलश रहै छै आ कि कहैत छै कनिआ बर ओर चा चाँद अथि रहै चांद सूरज ह नवग्रह केरा के गाछ होय छै आ फेर पट्टी जेना रहै
पटिया भेल ह फेर कोबर सत पत्ता दियो या न पत्ता दियऔ ओ गोल जका जे बनै छै
ह नओ पत्ता दै छियै
बास के पात भेल माछ भेल कछु पुआ भेल हु गौरी पूजत ह गौड़री पूजतऽ बड़ कनिआ भेलथि
हँ देख देख कऽ बनबऽ पड़ै छै
ह ह
अगर मतलब बनबैत छियै लेकिन सभटा देख देख क बनबैत छियै
अच्छा ह तहन फेर ओकर बॉर्डर तैयार करू चारू तरफ स फेर पहिने ओकर बॉर्डर दियौ ओय बीच मे सभटा एडजेस्ट करू
हँ ओहो सभ ह ओहो ओहो करय मे बड़ अथि लागि जाइ छै
ह ह
आ किछो किछो जे मही मही चीज सभ रहैत छै ओहो ओय मे जे भरे के रहै छै ओहोमे लागि जाइ छै फेर
ह नाग नागिन रहैत छथि सभ चीज रहैत छै कोबर मे सभ चीज रहैत छै
हँ सभ किछु होय छै
ह ह लेकिन बनबऽ मे अगर बनबऽ लगबे तकर बाद बड़ नीक लागत बनबऽ मे जहन ओहिमे रमे जेबै ह तऽ ओ बड नीक लागत ओहि
जखन बनबए लगे छीये तक ओकऽ ओकरा खतमे करे मतलब रहै छै कि ह नीक सँ हम ओकरा खतमे कऽ दियै किया फेर ओ बारीकी वाला जे रहै छै काज सभ सभ हटि जाइ छै त फेन नहि होइत रहै छै
ह ह सएह होइ छै ह
आओर सभ तहन एखन तब इएह वियाहे दानमे लागब